त अपन कहियौ। हँ की सब करि रहल छियै?
रोड पर घुमि रहल छी आराम स।
हे यौ एकटा हमर बगलमे, एकटा बगलमे हमर एकटा दुकानदार छैय
हँ।
लागैये हमरा आब ओकरे सरकार बनत। एते बढ़िया से चश्मा लगाके मोबाइल लऽ के जेना मीटिंग एटेंड करि रहल य।
आ
जेना लागय यऽ कोनो ऑफिसमे अथी भए गेल यऽ।
त इ सब ऑफिसके लक्षन छियै जे चश्मा लगाकऽ अपन मीटिंग एटेंड करियौ।
हँ।
मीटिंग अटेंड करब त केओ हिनकासँ सिखय।
हँ -हँ।
हिनकासँ पूछै कियो मीटिंग अटेंड करब। नय यौ। रील देख रहल ये।
रील देखैया मिटिंग नय करैया।
नय करैया।
हूॅं।
रील देखि रहलये टिप्पू भायजी पूरा बढ़ियाॅं स।
भैया यौ मीटिंग नहि करै छियै। नहि बड़ा गेलरहियै चश्मा सब आनय ले की भेल चश्मा सब पिन्ह क तब बैठि गेलियै। आंय। आ
हे यौ किछ कर सकै यऽ यौ।
मिथिलामें मिथिला आर अपन मिथिलामे जे छैय
हँ।
मतलब सहरसा जिलामे जे छैय ने अपन गांव जे छैय बनगाॅंवके बाद अपने गाँवके स्थान आबैय छैय।
अपन देखियौ अपन गाम से आओर कुछ अथी छै, चर्चा छै। रघु हो बनगाँव गांव भी ठीक छै, मनै देखियौ कूनु
हां।
दिक्कत नै छै, मेन देखियौ बनगाँव मे सब कास्ट अहाँ के मिलत।
हां लेकिन बड़गांव में
नै ब्राह्मण से नै छै मतलब देखियौ बनगाँव मे जे छै ज्यादा पढ़ल-लिखल के अहाँके जनसंख्या मिलत, ज्यादा नौक री मे मिलत।
आ
पूरा विकासमे छै यौ ओकर गाम।
हां से तऽ छै।
आब बनगाँव के देखियौ कुछ खासियतो छै। बढ़िया लड़की के शादी नै हैत दोसर गाममे उ अपने गाममे करै छै।
हां-हां बनगो दू टोल मे बाटल छै यौ दूगो टोलमे।
हे यौ कहै तै यै हम नै गेल छी।
कहलक इम्हर इम्हरलका लड़की के शादी उम्हर भए गेल, उम्हरलका लड़की के इम्हर।
हां।
हां सैह गप छै बनगाँव मे। लेकिन ई छै जे बनगाँव मे बनगाँव मे ढेरिक सर्विस जे छै नै सरकारी छै।
हां-हां।
हां।
बनगाँव गाँव देखियौ अत्यंत हमरा प्यारा गाँव लागै यै।
हां से तै छै। गाअ से बेसी बढ़िया कतो किछ नै छै।
हां।
गाअ मे जे सुख छै।
हां-हां उ ठीके कहलियै।
दस आदमी मिलै छै, बैठ बैस कै गप-सप करै छै।
हां।
इ‌ सब जे छथिन नै जे छै बड़गाँव। अपन सबके गाअ मे एहने दू चाएर जगह छै जत तऽ आदमी बैस कै गप करै छै।
हां देखियौ ई ई तऽ अपना सके गाममे बढ़िया अथी यै।
हां।
अहाँ के टोल दिस लेकिन गाड़ी बहुत चले यै यौ।
हां।
हेलो।
कता सुते छी? हां हं ढेरी गाड़ी ताड़ी चलैत रहैया
हं, अहां के गाम मे बहुत गाड़ी चलैया।
नसे हं अभी दूध के अथी वला, डैरी वला गेलै। त त होइ छै
ह अहां सब मेन रोडे मे बसल छियै की।
रोडे बला छैय घर ढेरी गाड़ी घोड़ा
नहि हमर सबके त कनिटा घर पर या अन्दर में।
हँ तऽ ओ ठीक यऽ हल्ला स मुक्त रहै छी। ह हल्ला से मुक्ते रहै मे ठीक छैय। नहि कह बात नहि
कहलियै माछ मारबैय अपन पोखैर में।
नहि मारलिय ब्म बम्म मम्म नहि ऐलैय।
हेलो।
की कहलउ।
ऐल बम बम।
नैई एलैय तै दुवारे नहि मारलिय आइ नहि एतैय।
अहां कत रही क ऐलौ।
नहि पता कतऽ रहलैय।
फोन न करलीयाो।
फोन करलियै कहलकै अच्छा देखै छियै आबै छियै। मोती बाड़ी में छि।
कतौ पी क सुतल नहि ने याऽ
आब जे करले हुए भैया ओहियो दिन ओहियो दिन गेले तऽ भरि राति ने एलै।
अच्छा ओ दिन गेल रहए तऽ भरि रातिऽ नहि आयल रहै
ह दिन मे दू तीन चारि बजे दिन मे एले।
अच्छा।
हूं।
ओकरो लै तन कनिटा दवा बनैया।
हं से तऽ छैय भैया ओ दारू जे छैय ने जल्दी छोड़ायब छैय।
देखियौ दारु उ नहि छोड़त।
हं।
भैया जी उठल यऽ यौन।
हम हं भैयाजी उठल रील्स खतम भए गेल हेतै।
नहि भैय जी आब लूडो खेलत।
नहि मोबाइल चार्ज में लगैत।
हम भैय जी सभ लूडो दू बेर कऽ खेल लेलहुं न। ह
हं मोन शान्त भए गेल या।
हँ दूगो। दू टीप तास खेल लेब आ दू टीप लूडो खेल लेब। हमर सबके दिन कट जाइया।
हँ।
। ह।
आई।
राति में लेकिन अहाँ जल्दी सुति जाइ छियै ई हम देखैत छी।
के हम।
हँ आब हमर भैया के मन नहि मनल आब एक बेर कहलक हम अपन दांत। के रगड़ि लै छी।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
। भैया हमर दांत के रगड़े या। तबे कोनो छारा यऽ। हेलो।
नहि अहाँके भैया बड़ी दाँत रगरैया।
अहाँके नेटवर्क लेकिन बड़ा लेटसँ आबैए। ।
दिनमे कए बेर रगरैय रहैय अहाँके भैया दाँत के।
भैया के कोनो अथी नई है। थाह नहि यऽ यदि मिल जाय तऽ भैया हमर दसो बेर दाँतके रगड़ि लेत। नहि दस बेर रगड़ि लेब नहि तऽ पन्द्रहो बेर नहि कोनो अथी नहि।
लिमिटे नहि।
नए।
ओऽ।
भैया हमर फ्री आदमी यऽ भैया। कहलक कि हमरा दुइए चीजके सुख छौ एकटा खायब। आ एकटा दाँत रगरबी दू टा चीज हम करि लेब ने तऽ हमर सभ शौक पूरा यए।
हं। भैया आर किछु नहि करेय।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
भैया माछ लेलखूह्न ये। भैआा माछ बआ माछ लेलक यऽ।
हँ यौ बड़ा कड़गर रहले था।
ह क लयौ
दू किलो अढ़ाइ किलो के ओ लेलक।
आ तऽ।
हँ भैया देखियौ। भैया हमर खायमे एको रती लेट नहि करत भैया हमर अढ़ाइ किलो लेलक। से डेढ़ किलो अकेले खा लेत तकर बाद ओहिमे बाल बच्चा खायत।
हँ अहाँके भैया के जे देखलहुं रहे मिठाई खायत बाप रे बाप।
हमर भैया के यदि कहलहु तऽ मिथिला के भोज तब ने फेमस छै हमर भैया कम। हम पचास साठि टा मिठाइ खैब। पन्द्रह टा पूरी खात तब भैये पेट भरै छै। आ ओहो पर भैया तबो चल जे हम ठोकि दे कहत हँ यदि छौ तऽ हमरा खिला फेर पचास ट रसगुल्ला खेबौ। हम कहलू भैया माफ कर दियौ आब
कहलक हे ययौ कोनो अपन घर में खााय छियै कोनो पैसा टाका लागे छै। कहलो हे यौ भैया दोसरोके आम छियै तऽ कनिटा माफ करियौ ने।
हँ-हँ-हँ-हँ ह से हमर भैय छड़े तैयार नहि होइ।
हँ भैया कहलक क तब बतबू काल्हि हमरा केओ नोत देत नहि देत आइएटा देत आइ देत। त अझका तऽ भरि दम खाय लेल दियौ। हम कहलहुँ भैया अहाँ जे करबै करू भैया भोझमे हमरे लग बैठत खाली किए। भैयाके हम आग्रह पात्र पूरा करै छियै भैया हमर जतय दस टा खाायके ओतय बीस चचा खेतैय पचास के बदला सत्तर भैया के भय जाय या
हँ
भैया कहलहु ने भैया यौ तब आओर खेबै तऽ भैया जब थाकि गेल तऽ कहलक की कनिटा दही मँगबा देब ने। ताहि पर दही के साथ हम तुरन्ते खींच लेब।
हारी उबबा
हँ तऽ भैयके कते भोजमे हमरा रसगुल्ला सँ पहिले दही उठबा देलौ। कहलू हे यौ भैया सुनू ने कनिटा दही उठा कऽ दियौ ने। कहलक किया यौ मैैया अभी तऽ सब खाइए रहल छै कहलू हे यौ मैैया तब रसगुल्ला छुटि जैत। नहि नहि देखबै रस
आह हँ
कहलक देखियौ दही छोड़ि देबै छोड़ि देबै लेकिन रसगुल्ला नहि थोड़ बड़ा महीनत लागै यऽ
हँ
तऽ ई कारण भैया के जे छै हम अपना लग मे बैठायब कम से कम पचास साठिटा रसगुल्ला भैया के खिला दै छीयै।
हँ भैया के पचास साठिटा रसगुल्ला सँ की हेतै। ओ सगरे अहीं लग बैसैया
हँ हम नहि जायब तऽ हमरा फोन करि देत कतेऽ छियै यौ आब
अच्छा
तब चलतै रसगुल्ला सब की कहलियै
उहू हँ हँ
भैया देखियौ खाइमे कोनो कसर नहि करै छै।
हँ नहि भैया अहाँके फ्री आदमी यऽ
कहलहुँ ठीके छै हम करब कनि देरमे अहाँके फोन कनिटा हमरा खानाके
ठीके छै राखै